हलो
बोलो
नमस्कार आइ हम पुस्तक पढ़बाक महत्वपर चर्चा करय चाहैत छी हमरा लगैत जे छै पुस्तक मनुष्यक सबसँ शच्चा मित्र स मे सा एक होयत छै कियाकि य ज्ञान अनुभव क प्रेरणा प्रदान करैत छै
नमस्कार जी हँ बिलकुल सही कहलिए पुस्तक केवल कागज पर लिखल शब्दक संगग्रह नहि होइ छै बलकि पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञानक खजाना होइत छै
सही कहलिए पुस्तक लेखकक विचार अनुभव आ जीवनक सीखके पाठक धरि पहुँचाबैत छै
छै जे समाजके व्यहार बन छै आ दृष्टिकोण बदल सक
बिलकुल जतेक बेसी व्यक्ति पढ़ैत छै ओतेक बेसी ओ विभिन्न वि आर अनुभव स परिचित होइ छै
सच देखाइत पड़ैत छै
हँ य्यापि बहुत लोको छोट छोट जानकारी पर निर्भर भय गे गेल छथि मुदा गहन ज्ञान लेल पुस्तकक कोनो विकल्प नहिह छै
कहली हम एक जीवनी पढ़ैत छलहु हूँ ओहि पुस्तकसँ हमरा एक प्रेरणा भेटल जे कठिन परिस्थितिमे सेहो प्रयास जारी रखबाक इच्छा बढ़ी गेलल
सही बात महान व्यक्तिक जीवनक संघर्ष पढ़े के व्यक्ति स्वयं के बेहतर बनबाक प्रेरणा प्राप्त करैत छै
हमरा लगैत छै जे पुस्तक पढ़नाइ केवल परीक्षा लेल नहिह होइ की व्यक्तित्व विकास लेल सेहो आवश्यक छै
बिलकुल भाषा विचार शक्ति कल्पना शक्ति आ निर्णय क्षमता सब पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े छै
सच कहल
हँ आ इकर प्रभाव बोलचाल लेखन आसञचार क्षमता पर पर स्पष्ट देखल जा सकैत छै
कहनी हम सभी क चलहु जे इतिहासक पुस्तक पढ़िक हम हम अतिक समाज आ घटनाक्रमके बेहतर ढङ्गसँ बूझि सकैत छी ह
सही कहलियए इतिहास केवल बीतल घटनााक संगग्रह नहि बल्कि भविष्य लेल महत्वपूर्ण सीख सेहो प्रदान करैत छै
हमरा लगैत छै जे विज्ञान प्रदर्शन साहित्य आ जीवनीसँ त ह प्रकार पुस्तक मारिट की अलग अलग दृष्टिकोन दैत छै ह
बिलकुल प्रत्येक पुस्तक किछु ने किछु नया सिखाबैत छै आ सूचबाक नया तरीका प्रदान करैत छै
सच पहिनो पुस्तकसँ बितओल गेल समय बहुत सार्थक लगैत छै
हँ किय ई समय केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि मानसिक विकासमे सेहो योगदान दैत छै
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मृदा मुदा डजिटल युगमे पुस्तकक महत्व युवा पीढ़ी प्रभाग आदत आ प्रसिद्ध पुस्तक भर सभ पर आओर विस्तारसँ चर्चा करबाक वाकी छैनि
बिलकुल रामजी समय बदल सके छै मध्यम बदल सक छै मुद्दा ज्ञानक महत्व दिखन बनल रहत
हमरा विश्व जे जे जे व्यक्ति नियमित रूपसँ पढ़ैत छै ओ जीवन विभिन्न क्षेत्रमे अधिकांश समझदार निर्णय लेबाक क्षमता विकसित करैत छै ह
सही कहलियए पुस्तक मनुष्य के केवल जानकारी नहि दैत छै बल्कि रोचबाक शक्ति से हो प्रदान करैत छै
तखन अगली बेर हम महान पुस्तकसभ पढ़बाक आदत विकसित करबाक उपाय आ ज्ञानके महत्वपर जुआर विस्तार छ चर्चा करब
श्याम जी आइ हम पुस्तक पढ़ब अगादत के आओर गहराइसँ समझाय चाहैत छी कि ई आदत व्यक्तिके जीवन पर लाभ पहुँचाबैत छै
बीहू
नाम सोचेत चलहुं जे जखन हम मोबाइल पर समाप्ति तखन जानकारी भेटैत छै मूल जो करी भट्टे सटे
कयली हम सही कहलियै पुस्तक विषयके विस्तार सङ्ग समझाबैत छै जहां संज्ञान स्थायी भए जाइत छै
हमरा लगैत छै जे नीक पुस्तक पढ़नामे मन शान्त रहैत छै आ तनाव सेहो कम भए जाइत छै
कएाकि पढ़बाक प्रक्रिया ध्यान के एक स्थान पर केन्द्रित करै छै जे मानसिक शान्ति लेल बहुत जरूरी छै
सच कहू तऽ कतको बेर पुस्तक पढ़ैत पढ़ैत हम ओहि कहानी य विचारमे पूरी तरह खोय जाइत छै
बिल्कुल ओहि समय मन एक अलग दुनियाँमे चलि जाइत छै आ वास्तविक तनाव कम महसूस होइ छै
कहली हम एक प्रेरणदायक उपन्यास पढहू जकर पात संघर्ष करैत- करैत सफल होइत अछि
सही बात एहन कहानी सब मनुष्यके आशा आ धैर्य प्रदान करैत छै हे
हमरा लगैत छै जे पुस्तक पढ़नाइ केवल ज्ञान लेल नहि बल्कि जीवन जीबाक तरीका सिखबाक लेल सेहो आवश्यक छै
बिल्कुल ओ मूल्य नैतिकता आर सोचाक दिशा सेहो विकसित करैत छै
सच कहइ तैं जे लोक नियमित रूपसँ साँप पढ़ैत छथि श हुनवा हुनकर बातचीत आ सोचसँ प्रभावशाली भइत जाइत छै हुँ
शब्द चयन विचार प्रस्तुत करबाक क्षमता आ आत्मविश्वास पर बल परष्कार घड़ि पड़ छै
हुँ काल्हि हम सोचियै कि च जे महान वैज्ञानिक लेखक आ नेताास सब सेहो पुस्तक माध्यमसँ बहुत किछु किछो शिखाना नहि
हं दादा दादी किये कोनो कनेक्ट अइ फोनसँ त म तर ए काम करल ह ह ठीक है तऽ पहिले आगामी करती बात आब की भेलह
हमरा लगैत छै जे छ पुस्तक सोचके सीमित नहि रहैत दैत छै बोलके ओकरा बिस्तार दै छै सच कहु आजुक सफल डिजिटल माध्यम अति मुदा पुस्तकक महत्व कम नहि भेल छै
माध्यम बदली गेल अति अछि मुदा गहराय से सम समझ गेल लेल पुस्तक एखन अहूँ सब समझबै मजबूत स्थान साधल छै
जी
कल्हि हम एक विचार पढ़लौं पुस्तक ओ चाभी जे छै ज्ञानक दरवाजा खोलि देत छै
कहाँ केलौं हूँ पहुंचा देब
हमरा लागबैत जे छै जे हर व्यक्तिके अपन रुचि अनुसार किछु नीक श पुस्तक हमर सब पढ़बाक चाही आदत धीरे धीरे बनत छै मुदा एक फिर बनिक ज्ञान जीवन भर लाभ दैते छै हमर विश्वास जे छै छै जे पुस्तक पढ़बाक आदत व्यक्ति के केवल ज्ञानी नहि बल्कि समझदार आ असन्तुलित सेहो बनबैत छै सही कहलियै राम जी पुस्तक वा मे मानुषिक सबसँ विश्वसनीय मार्गदर्शक होयत छै जे हर परि स्थितिमे सही दिशा देखाबैत छी पुस्तक पढ़बाक यात्रा पर एक आओ महत्वपूर्ण बात ई जे छै जे ई मनुष्यके आत्मचिन्तन करबाक समय देत छै बिल्कुल जखन हम पढ़ैत छी तखन हम स्वयं सँ प्रश्न करैत छी आ अपन सोचके आओर गहराइ आज